गोर लागी।
खुश ठीक छैय खुश रहू सोहागवती पुत्रवती रहु। ठीक छी?
हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हमहूँ ठीक छी की सब होइ छै
अखन तऽ किछो नइ होइया अखने भानस केलहुँ हें बैसल छी फुर्सत में तऽ कहलौं कनि देखैत छियनि फोन कऽ कऽ
ओर सब
आओर सब ठीक यइ बौआ ठीक य अइछ
हँ हँ बौओ ठीक ये अहाँ कहियौ
हमहूँ ठीक छी तहन चाय पानी भऽ गेल
चाय पानी हॅं सब तऽ चाय पानी तऽ भए गेल आ बैसल छी हं अहाँ कहियौ
हम की कहू हमरो बौआ गेल छथि तऽ घूमय लेल ऐखन बाहर में दाइ साथे
अच्छा
हं कनी मौसम ठीक छलैया अखन रौद नइ छले तऽ कनी काल लेल लऽ गेल ना बाहर घुमे लेल घूमय के आदत एहन छनि जे हुनका नइ घुमाबु तऽ कनैत कनैत कनैत कनतन अथि कले छथिन
चाय होइ छै आओर कहियो चाय पानी बइन गेल
हँ हँ भऽ गेल चाय पानी भऽ गेल
तहन की सब होइ छय
किछो ने अ एखने बैसल छी फुरसत में कहलौहें कनि करे छियनि दीदी सब बात
अ खाना पीना की सब बनले य
सब्जी बनेलहुँ हें रोटी बनेलहुं हें दिन में तऽ उएह दाइल भात तरकारीसभ बनबैत छी आुनका टाइम में रोड रोटी बनेलों आ तरकारी में किछो बनेलों आलू परोड़ के तरकारी बनेलों
हँ एखन तऽ सएह छै अल्लू परोड़ कटहर गाछ त गाछ में कटहर तटहर ये कि नहि
हँ हँ होइ छै गाममें हम तऽ गाँवमे नहि छीयै अखन बाहर छी
एना बाहा छी
हँ गाँंव में तऽ होइ छै हमर ददिया सास ससुर छइथ न से सब अपन गाँवमे रहै छथिन तऽ अपन देखै छथिन
ओ अहाँ बाहर में हे छी ने
हँ हम बाहर में छी
तऽ अहाँके बाहर बेसी नीक लागैया कि गाँंव बेसी नीक लागैया
हमरा तऽ दुनू पसन्द य पर ई यय जे हम बाहरे में अखन रहैत छी सबगोटा बाहर में रहैत छै
पर जे अपन बाहर गाँंव के आनन्द छै से बाहर नइ छै
ओ तऽ अच्छा हं लेकिन की करबै भाय काज रोजगार छै तऽ रहऽ तऽ पड़ पड़ै छै
हँ हँ से तऽ छै है परऔर गांव के तऽ अलगे मजा छै गांव में सुख सबटा छय
आओर की से तऽ छैहे वएह देख आब तऽ भाय बाद में तऽ जहन नहि औत तऽ तैं छै सब चीज
हँ अहाँके बौआ के मुूड़न तऽ कहिया तक हैत
बौआके तखन एक साल पूरबे कयेलए तेसर साल होइत छै हमर सासुरमे तऽ अपन हँ हँ त से होइ छै तऽ दोसर हँ ओहमेहत
हँ हँ तऽ गाँवमे करबै कि ओहो बाहरे मऽ करबै
नहि ओ सभ तऽ गाँवमे करबै की
गाँवमे करबै हँ जे गाँवमे मुूड़न उपनयन गामेमे होइ छै सब
तऽ गांे मे नीक लगै छै
किया नॉनेद कतऽ रहैत छैथ
हमर ननेद रहैत छथिन पासेमे दिल्लीएमे रहै छथिन
ओ एखन गाम गेलेत हन नहि
हँ एखन ओ एक हफ्ता लेल गाँव गेलेत है हुनको घर तर बनबैत छथिन गाँवमे तऽ उएह कनि देखे कर कखिन ह ओहो उपनयन कऽ रहल छैथ तऽ अगलाा साल अपन दुनू बेटा के
ह ह बहुत नीक बात बहुत
तऽ ओएह सबके ओरयान
देखलहु हैं ओ फोटो लगेने छलखिन बौआ सब के बीडो के पोखरि मे नहाइत त बहुत नीक लागल देखैत देखियौ बच्चा सब कते रमल छथिन ई नहि लागे छथिन की एक रति गांव के बच्चा नै छथिन खूब पोखरि मऽ चुभकि चुभक केऽ नहा रहल छथि आ पोखरिो के पानो कते नीक छैय
हँ हुनका घरे लग के छै नऽ
हुनका घरे लग छै तहन तऽ अहुूँ जायब उपनयन मे मामी छियनि एकलौती
हँ हँ जेबे करबै आब देखियौ अगिला साल छै तऽ सबगोटा जेबै नानी मामा मामी नाना सब जेतेय
इएह सब तऽ होइ छै शौक
धीरे धीरे अपन ओरियानो करऽ पड़ै छैन नऽ
हँ
आब टायमे हँ हँ आब समय नहि छै बेसी आब देखियौ ने नहि हेतै तऽ मार्च तक अगिला साल करथिन मार्च तक कियातऽ उ अप्रील मे एगो बच्चा के छनि जन्म मास आर एगो जून मे छनि तऽ अप्र अथी मार्च मे करथिन आ या फेर मई मे करथिन लेकिन हमर सभके तऽ होइया जे मार्च मऽ करथिन तनू है ठीक कहनी मौसमो ठीक रहो छै ने ज्यदा गर्मी आ नहि ज्यदा ठंडी आ मई सब में तऽ लोग उबेल जाइये
हँ हँ मार्च के मौसम तऽ बहुत नीक होइ छै हमरो ननैद कहै छथिन आब अगलाा साल तऽ करथिन तऽ आब देखियौ ओकर
नहि
पर हुनका सबके कऽ घर पर नहि होइ छनि हुनका सब के बाबा धाम में होइ छनि पूर्वज से चलि एयलनि हे तऽ बाबे धाम मे हमर नन्द ओसो के बाबे धाममे हँ हँ हमरा तऽ जाय पड़तै हमर साउस नहि छथिन तऽ सभटा हँ ओहो सब अगला साल करथि दू हजार सत्तइस मे कहै छथिन हुनको साउस नहि छनि तऽ ओहो भाय के कहने छथिन दिन जे पं्डित जी के कहबै भाायजी दिन तकबै लेय आब देखियौ दिन जहिया के ताकाय ताहिके बाद हँ हमरा एके गो ननैद छथिन ओहो दिल्लीए में रहे छथिन हुनकर सब पररिवार हत दिल्लीए में रहै छथिन ओसब
आ बौआ कय गो छैन हुनका
हुनका एकटा बेटा छइन एकटा बेटी छइन बेटियो अपन दस मी मे छथिन आ बेटा अपन हँ हँ बेटा हमर तीसरी चौथी में छथिन सेह सब छै आब देखियौ क हुनके हुनकेसँ एखने कनि काल पहिने बात केलहुँ हेँ तऽ कहै छलियनि हेँ दुर्गा पूजा में आउ त कहलखिन हँ हँ भौजी एब दुर्गा पूजा में अरे हॅं दुर्गा पूजा में बड्ड नीक लागइ छइ कहलखिन हँ दुर्गा पूजा में हँ मेगा मेला ठेला भेल फेर बच्चा सब भेल हुनका बच्चा सब बड लगाव रहय छै
हँ हँ
तीजी लए हुनका बड्ड मोन लागल छइन तऽ कहलिय भतीजियो स भेंट भऽ जैत खूब नीक जेना रहब तऽ सएह सब बात विचार होइ छलै उएह कहै छलथि हे जेना एना एना भौजी गांवो में ओहो घर बनेती तऽ आधा बैन गेल छैन आधा पर छयन गाँवमे किओ रहै नइ छथिन साउस छथिन ने आ एक भाईं हमर नन्दोइस अपन जतऽ छथिन एतऽ छथिन तऽ तऽ बाबूजी हुनकर संगे में छथिन हँ हँ बाहरे में ओ सब परिवार बच्चे सब बाहरे रहि गेलखिन
धियापुता पढ़ै छइन लिखै छइन फेर पतिके हुनकर कार्य रोजगार सबटा देख प छै त
कहलखिन हैं भबूजी किछ टाइम बाद तबचियो गां में जेबै गांव एहन सुख कतहु नइ छै हम कहलियै हँ बौआ से तऽ ई शेर सम्पति बड छइन तऽ कहलियनि जे हँ बौआ किया नइ धीरे धीरे कऽ अपन केने जाउ तऽ कहलखिन हँ सएह बात सब छै भौजी आब देखियौ उपनयनो करबै तऽ कनि तऽ घर गाम घर एबे करबै पहिले कुलदेवी तहन ने बाहर किछो पहिले अपन माँ भगवती के आराधना करबै तहने किछो तऽ कहलियनि हँ सेहो बता ठीके कहै छी सएह सब छै आ हमरो साउस नइ छथिन आब एक एक एकटा चीज के ओरियान तऽ हमरा अपने करऽ पड़त तऽ नीक बेजाय जे होइ छै हं
की करबै
हँ हँ तहि दुआरे सबटा छै हँ आ बेटी बेटी सबके की छै बेटी सब तऽ इएह लइते टा छै उपनयन मूड़न नइ तऽ जेस सबटा तऽ बेटे के होइ छै एमहर उम्हर आ ननैद के जते करू तते नीक हँ तऽ सएह सब ये
हँ
ओर सब ठीक ये बौआ ठीक छथिन की करै छथिन बौआ
बौआ बैसल छइथ खेलाइ छइथ पेन कॉपी लऽ क लिखैत रहै छथिन किछ न किछ हँ किछ न किछ कखनो कखनो एखन छथिन बौआ एक बरस के भेलथि हेँ
अच्छा
एक बरस के भेलाइथ ह बौआ हँ तऽ उएह अपन किछ न किछ करैत छथिन नानू के हाथ पैर पर लिखथिन माँ के लिख थिन हमरा लिखथिन सबके हाथ पैर पर लिखथिन हिनका इएह सब मे मोन लागै छनिय
छहिये कि हँ हमर बौआकी की करे छथिन कॉपी लऽ के बैस रहे छथिन आ पेज के फाड़ि दय छथिन
बुझियो
से करैत छथिन कोनो चीज जे घरमे साटल रहत ओ सबटा समान के उधैस कऽ राखि देत त आ एखन तऽ की सीख गेलखिन हे अखन की कर करे छथिन मेन गेट जो खुजल रहेया तऽ बाहर जायइत रहे छथिन आ सीढ़ी पर हमरा डर होयत खेस नेय जाय खइसनै जाई त गेट ओ बन्द करै छी कखनो खूजल रहै छै
आ हमर तऽ ई सीधे मेन गेट बन्द रहै छै आ मेन गेट केन केओ जेथिन ठक ठक करतै तऽ मेन गेट के देथिन खोले लए हुनका खोलहो आबै छनिय
हँ आय काल्हिके बच्चा सब पेटे सऽ सीखे छथिन सब चीज
हँ हँ आइ काल्हि के बच्चा सब पेटे से सबटा सिखे छथिन सभटा करै छथिन आब माँ माँ कि चढ़ेथिन जे ई बोतल लेने आउ बोतल राखि दियौ इहो काज सब कऽ दै छथिन कहलथिन माँ खाना काल मे जे जाउ गिलास आयन दियऔ तऽ ई गिलासो आनि कऽ राखि दै छथिन कथिन आबै छी जाइ छी
हँ
सभ चीज बजै छथिन कहबै अहाँ सूगा छी तऽ कहथिन हँ कहथिन सूग्गा छी
तऽ
हू जे बजै छथिन से ई रिपीट करै छथिन
सएह होइ छै कि धीरे धीरे तेनाहिते मे नऽ सीखै छथिन
हँ हँ
हमर बौआ के तऽ ओ अतेक अथी छथिन जे हम कहबनि चलू बौआ घुम लेल घुमा देय छी बाहर तऽ हुनका तऽ पता पता छनि जे ई तऽ कतौ नहि लऽ के जाइ छथि हमरा ताहि दुआरे ओ हमरा लग मे नहि आबै छथिन
बच्चा सबके बच्चा सबके आइ काल्हि बड़ दिमाग रहै छै नऽ
आ जे कि दाइ बाबा पापा कहथिन हँ हम जाइ छी तुरन्ते बिदा भ जायत तैमे जो चप्पल नहि पहिरथिन कियो तऽ हुनका होइत छै जे सही मे नहि खियो जेथिन जहने चप्पल चप्पल दिस इशारा करैत रहै छथिन जे चप्पल पहिरू तहने चलब घूमय लेल आ जाब तक चप्पल नहि पहीरु आ जों उ बुझि जाइ छथिन चप्पल पहिर रहलै तहन खुशी से अपन रहै छथिन जे हँ आब हम जेबे करब घूम लेल ओ घूमे के बड शौकीन
हँ हँ आइ काल्हि के बच्चा सबके बड्ड दिमाग रहै छै
हँ सेहा ई ओर कहियौ नया ताजा किछो एखन तऽ अहाँ बाहर आयल छी माँ लगमे
हँ हँ एखन माँ लग छी घुमय लए फेर चौदह तारीख के टिकट भऽ गेल हमर आ चौदह तारीख क चलि जायब
सह सबविय
टाइम बीत रहल छै पताो नहि चलै छै ताहि दुआरे जखन सऽ
नहिहर जाउ तऽ कई बाटे टाइम बीत जाइ छै नहि पता चलै छै किओ रहैय
हँ ताहि दुआरे जखन जहिया सब टिकट के नाम सुनलखिन ह माँ तखन से खाली कायनहि रहल छथिन
की करथिन बहिन सबके तऽ सएह छै
हँ हँ
आब ओहो घर न छोड़े वाला छै इहो घर न छोड़े वाला छै देखय तऽ सब जगह परतै कि करबे और अहाँके ददिया सासू सासु माँ जे छथिन से ठीक छथिन आओ ससुरजी ठीक छथिन
हँ सब ठीक छथिन
अच्छा हुनका मोन लगैत छन एखन गाँवमे अकेले
नहि नहि लागैत छनि किछ दिन तऽहिमे बाबू सब बहुत लगाव छनि नऽ
तऽ ओह तऽ कहलूआ बोआ बिना तऽ एकदम अथी लगैत हतय एकदम खाली खाली
हँ हँ बाबू ओकरे सने खेलैत रहै छलखिन हेँ ओकरे आगा पीछा मऽ रहलथि खाना खुएलहुँ तऽ डंटा देलथि अपन ठेंगा देलथि खेलय लए खेलौना सब जेतऽ फेकल फाकल रहत बाड़ी झाड़ी